और बताउ अहाँ के के आइल छी
सब ठीक बात छै फोनवा कइसे कट गिला छै
ओ कट जाइ छै अहाँ चिन्ता न करू हो गेल रहै छै
और बताइ खाना पीना सब नीक छै
हँ हमर खाना पीना सब नीक छै अहाँके खाना पीना सब नीक छै
खाना पीना खैली छै ये काफी अच्छा खाना पीना खैली छै पेट के एकदम फुल एन्ज्वाइ कैछै पेट एकदम फू फूल हो गल छै वै सुतले छै अभीये त रउआ के फून आ गेल छै या खाना में खइनी छीनु हम थोरा पोलाव खइनी छै और चिकेन बने छै उहे खए छै आ सलाद खए छै आ खाना पीना खएले के छेनु पेट बहुत फूल छै तऽ का करे छै मोहल्ला में एक छै बनावेलसी छै अच्छा बनावे छै राबड़ी लगा के काजू किशमिश लगा के मथ के अच्छा से लस्सी पिलाबे छै साठ रूपा पिलाबे छै त ओ पीेके छै त रउआ साइड लस्सी अच्छा बनावै छै कि न कि रउआ दोकान से सी पी पीए छै
हँ अकेले अकेले खूब लसी पियै छी न हमरा तरफ तऽ न बना न बनाबै छै खाली दोकानेसँ बनैत छै
रउआ आइबे नहि करै छै हमर साइड रउआ आइ छै अकेलेे अकेलेे ही पार्टी कर लै छै दोस साथे हमरा भूल जाइ छै काहे
अहाँके प समय होइ छै अहाँ दोकान तऽ छोड़ के जाइ ने छी तऽ अहाँके कैसे ले जाइ छी आ हम जब आबै छी अहाँके दोकाने पे होइ छी अहां चलै छी तऽ बोली आ हम क्हिओ आबै छी
न खलो नहि छै कहै छै सोमारके आ छै सुमारके रूव एम छै त कोइ पारटी रुव देम छै
नहि हमरा कहलू काम छै बैंक मे तऽ एल आबै छी अबू खाता है खोलबाइ छै
आइ छै दू बजे आय छै
नहि हमरा तऽ दू बजे बैंकमे बुलाबै छिय हम आम हो सकेै एगारह बजे
ओ एगारह बजे हमर साइड आ जाइ छै एगारह बजे से गाँव से चलै छै
नहि एगारह बजे चलै छी आ बारह बजे तक अहाँ तक पहु साढ़े एगारह पैंतालिस मिनट मे अहाँ तक हम पहुँच जाइ छी
क्ची से आ छै टेम्पू छै कि बइक छै कि बस छै
न स ते छै बस से आै छै बाइक से आबे में अखबार आ पे पेट्रोल के खर्चा लागे छै एक सए तीस रुपआ पेट्रोल होय जाइ छै
बात तोरए नीके कहै छै तर पहिले आइ छै दोे आइ छै बइ से ओ के क बइ छै दोस्ती के रउल बाइ छै
न हमर दोस्त के बाइक छै ओ हमर बाइक न छै अभी हमर बाइक हमर मामा चलाबै छै तऽ मामा जी अभी पटना गेल छै
तरो आ बइक चलाय आ छै कि नहि
नहि हमरा नाम मिलै छै हमर बाइक चलाबय कोनो न देबै छै
तऽ बाइक चल ओ नहि पूछ त छै बाइक के आइ चलाय छै
हँ चलाबे आबै छै लेकिन कोनो देबे न छै
ओ समझ गेल छै हमर तऽ अभी तक बइक नहि हमर तऽ अभी तक बाइक नहि चलाबै छै आर वहाँ बाइक सिखा देब छै
हमरा खुदे नहि आबैत छै तऽ हम अहाँके कैसे सिखाइ छी अहाँ खुद बोलू हमरा आय छै तऽ हम सिखा देबै छी अहाँके
आबै छै कर व त बाइक चलाय नहि आबै छै
हमरा नहि आबै छै बाइक चलाबय लेल नीक ढङ्गसँ अहाँके आबैत छै तऽ अहाँ सिखा दैत छी हमरा
नहि हमर बाइक नहि चलाइ छै सोचल छै एगो बाइक किने छै अपन ओहिस ही बाइक सीखेमे छै क दोसरा से बाइक माग के सीखे छै अपने बाइक कीन के सीखे छै
तऽ अहाँके तऽ बाइक खरीदयमे का काफी समय लागै छै कहिा खरीदै छी
टाइम लागय छैक साल भर साल भर बाद देखैय छियैक कि एगो बइक सोचैत छि कि खरदे केँ छैक अब तऽ पैसा सब न छैक
तऽ खरीदै छी कितनामे खरीदै छी अहाँके बाइक केतनामे हो जाइ छैक एगो नीक बाइक
काफी महंगना छैक लेकिन मानै छैक एक लाख तीस हजार मे बाइक मिल जाइ छैक मानै छ पापा से कहै छै एगो बाइक खरीद ल छै लेकिन कह कहै छै खुदे पैसा जमा करै छै आ खुद सोचैत बानी छैक ओ बाइक खरीद छैक ओ बाइक खरिदय छै न तो ओहि से हम बाइक चलावल सिख ले छै अपने बाइक कीन केँ अपने बाइक से चलाय छै
उ तऽ अहाँके कोनो कयसन बाइक लेवे केँ मन छैक जे होके छैक जे औसन बाइक लेवे के मन छैक कि स्पोर्टस सब केँ बाइक जे देखे मे खूब नीक लागय छैक उ बाइक लेबे केँ मन छैक
नहि ओ सब पहिले मन रहे छैक कि राइडर बाइक लेबय छैक जे अच्छा लुक रहय छैक ने अब तऽ देख रहय छैक कि पेट्रोल महंग हो जाइत छैक जाहिमे माइलेज रहय छैक आ जाहिमे बैकअप देवय छैक नमे किलोमीटर रहय छै कि एकोमीटर मे चालीस पैंतालिस किलोमीटर पहुँचा देय छै ने अ वैसे ने बाइक लेबे छै लुक से का करै छै जब बाइक चलबे न करै छै जादे दूर तक न
तऽ ओस तऽ ओस अच्छा तऽ ह जे एक्सेल आबै छै जे साइकिल जैसन होइ छै ओ ठीक लागै छै ओ तऽ खूबकेँ माइलेज देबै छै
बेकार रहै छै लागे छै कि बूढ़ ओ आदमी किछूषन चलाबै छै बुढ़ो आदमी केँ गाँंव केँ लोक केँ लागै छै
तऽ अहाँके हम बताउ की लेबै छी तऽ ओसे ज बैटरीवला बाइक लऽ लेबै छै सस्तो होकै छै आ म चलाबोमे हल्को होकै छै आ तऽ पेट्रोलकेँ खर्चे नहि होइ छै तब तऽ खाली चार्ज करयकेँ खर्चा होइत छैक
ए तऽ बैटरी वला बाइक नहि न आबय छैक अभी खाली ओ स्कूटर निकलय छैक बैट्ररी वाला
न न बाइको आ गेल छैक
तऽ हमर साइड तऽ अभी नैखे आयल छैक हम तऽ अभी साल बरबाद ले बानी छै न तऽ तब तक हमर साइड स्कूटी बैटरी वाला बाइक भी आ जाइत छैक
अहाँ जब तक लेम ने समझली
हँ
तब तक आ जाइ छैक कितनामे जदा महंगा नहि जाइत छैक मे एगो आबै छैक गियर वाला भी आबैय छैक समझलिय तऽ ओकर किमत होकै छैक एक लाख तिरानबे हजार पाँच सए से शुरू आ नॉर्मल अबैय छैक तऽ एक लाख पच्चीस हजारमे पड़ैय छैक आ ओकरोसँ सस्ता लेबैय छैक तऽ एक लाख चारो हजारमे पड़ि जाइ छैक
आओर तऽ सब नीक बात कहय छैक हमरो तऽ एगो दोस्त स्कूटी लेबे छै बैटरी वाला तऽ काफी महग पड़ी छै बैटरी वाला काफी महग पड़ै छै एक लाख बीस हजार परै छै ओ स्कूटी के बै टरी वाला छै तऽ सय जे छै बाइक केँ नहि महग पड़ै छै पेट्रोल डिज़ल बला कनि सस्ता परै छैक बाइक होब बैट्री वाला तऽ काफी महग पड़ैय छैक त अभी तऽ लेग बना छैक त ओहि पैसा जमा करय छैक जब बैटरी बला निकल जाइत छैक न बाइक त बाइक ले लेबय छैक
हँ तऽ पेट्रोलवला तऽ सस्ता त होबै छैक लेकिन ओकरामें पेट्रोल भरा भरा पूरा मतलब अहाँके एगो जैसे एक बार मोटरसाइकिले लेबय छी तऽ ओकरा बाद अहाँ ओकरा नहि तऽ चारिसँ पाँच साल तऽ चलेबे करैत छी तऽ चारिसँ पाँचा मे कितना पेट्रोल लागय छैक अहाँ अपने देखू
बात सुबन सब नीक कहि छी हमरा तऽ पोषण मने पसन छैक बाइक न पसन्द बा न काफी नीक लागे छैक रोउआ केँ बाइक मे रुचि रहे छैक न रोवा केँ कोन बाइक नीक लागय छैक
हमरा तऽ महँग बाइक नीक लागय छैक जैसेेकी कारवा सब- पच्चीस पच्चीस लाख केँ बाइक हमरा नीक लागय छैक
ओकर राइडर सब केँ नीक लागय छैक रवा एकदम गाड़ी केँ समाल लेम छियैक काफी स्पीड ओकर रहय छैक एक गेअर मे तीस किलोमीटर केँ तीन सो किलोमीटर केँ लेबे छै
चन्द बताै छी अहाँके
ओ तऽ पसन्द बानी छैक तऽ आगे चलकेँ अगर लेबे केँ नीक लागय छैक त रउआ कोन बाइक लेबय छैक
नहि आगे चलकेँ हमरा कार लेबेकेँ मन करय छैक
बाइक मे रुचि नहि लेबय छैक ने
नहि हमरा नहि मन करय केना न छैक लेकिन कार केँ हमरा बड़ा मन करै छैक कार देखे केँ
ओ त रउआ अब बाइक न लेबे छैक बाइक केँ मन हट गेल छैक ने
न बाइक न बाइक लेबे केँ मन छै लेकिन हमरा सबसे जादा मन करय छैक हँ समझय छी हमरा मन करय छैक कि हमस सबसँ पहिले अपन दाम पे कहबो खरीदे छिनू तऽ सभसे सबसे मस्त हमरा खरीदै छैक रेंज रोबर चाहे ओ डी चाहे बीएम डब्ल्यू चाहे
काफी महँग बाइक ह काफी महँग कार रहय छैक बहुत महँग नु रहय छैक ई सब बाइक
तऽ का जाय दी अब का करय छै मन छै तब की करब
सब के सपना रहे छै कि बिएमडबलू लेबे छै ल लेमबरगिनी लेबे छै सब को तऽ मन रहे छै सबक तऽ न ले पाबै छै हम बनाबे छै रउआ आ कामयाब होइ छै तऽ र जरूर बी ए डब्लू सब लेबे छै हमर रोउआ पे
हमरा हमरा एगो बी वाइ डी के हमरा एगो बी वाइ डी लेबयके खूब मोन छै बैटरीवला गाड़ी छै आ ऊपरसँ मतलब कि खूब मतलब कि बड़ा तेज चलैय छै दूयए सके जी दू से दू से तीने सके सेकेंड में सए किलोमीटर के रफ्तार से चले छै चलू ठीक छै आ अह अपन ख्याल रखे छी अ हमरो तरफ से ना नमस्ते छी अहाँ अपन ख्याल रखै छी ठीक असु आ सुते कब जाइ छी अहाँ
दू घण्टा बाद सुू तऽ नीक छै
ठीक छै चलू ख्याल रखू